हेलो
हँ की हाल छै
ठीक छै हम्मे तऽ काॅल नहि जा रहल छै ककरो पता नहि अय स आगा हम भेजलियै ग्रुप ताई से आगे नहि बयढ़ रहल छै
मतलब जेना कल शुरुएसँ नहि होइ छलए कि एखन नहि होइए
काल्हि तऽ जुड़बे केलियै जुड़लियै ने तऽ ई सभटा फॉर्म त भरि लेलियै ई रिफ्रेशो मारे छियै तऽ कॉल ककरो जाये नै रहल छै आबे छैय सबके कॉल हम उठा सकैत छियै बात कऽ सकै छियै बुझलियै
हं हं ग्रुप मे मैसेज करबै न स्क्रीन शॉट भेजबै जे की की दिक्कत या हँ तऽ अपने क जवाब दे आओर कतयसँ छियै अहाँ
हम बिहारसँ मधुबनी जिला
अच्छा मधुबनी हम दरभंगा स
अहाँ दरभंगा स छी कतय से दरभंगा मे
मॉबी हटस
अच्छा ओ हम छी चौरी हमर गाँंव छै पंडोल चौरी
अच्छा
हँ आवन्ती जी ओतै स छथिन
हँ
ओ एतुके छथिन
अरे हमर गाँव हूनकर नानी गाँव भेलनि अवन्तिका क
आ हमर ई गाँव भेलनि हमर सासुर भेल आ हुनकर नैहर भेलनि हमर ओना अपन गाँव घनवारि भेल
हुँ
आओर आओर सब कहियौ
आओर सब बढ़ियाँ छै अहाँ कहियो खाना पीना बनि गेल
हँ हँ बिल्कुल बनि गेलै आय बृहस्पति छलै एहि दुआरे
हुँ हमरो ब्रहस्पति अहुँ करै छियै।
हँ हँ हँ
हमहुँ करै
पूजा पाठ कऽ कऽ बैसलियै ये
हँ
घर के काम तऽ भए जाइ छै
हँ गाँवेमे रहैत छियै ई कतहु बाहर
नय हम गावें मे रहै छीयै।
अच्छा हमहुँ दिल्लि मे छी एखन हमरो टिकट बनल य पच्चीस क मुश्रामनी छै न हमर बहिनके हेतै फर्स्ट मुश्रावणी
अच्छा हमर हसबेंड जी एतै रह पहिले दिल्लीए रहै छलखिन हें तऽ हमहुँ दिल्ली रहै छलियै फेर आब काम करै छथिन हमर हसबेंड जी एतै तऽ ओ जतऽ रहथिन ओते न रहबै।
हँ
तऽ एतै रहै छै। आओर सबके अहाँके कै गो बौआ छथि।
दुगो एगो लड़का एगो लड़की
हँ हमर दूगो बौआ छै दुनू स्कुल गेल छै।
आओर
आओर सब बढ़ियाँ
आओर की सब खाना बनलेैये
की बनतै आय तऽ वैहे हम तऽ बनेबो नय हमर तबियत खराब छलै हमर ऊपर मे छै किरायेदार ओहे बना कऽ देने छलै की दलके सेहो नय देखलियै
अच्छा
पानि चरहै छै एडमिट छियै पर आबि गेलियै घर पर की ओतय हॉस्पिटलमे नय नीक लागै छै।
ओ तबियत खराब छले।
हुँ।
हँ
बी पी लो भ जाइया एकदम मे फर मतलब
ओहे हमरो हुए हमरो परसो एनाहिते बी पी लो भऽ गेल छेला बहुत ज्यादा तऽ उठा नैय दै छै इ
हं और एहन मतलब एतय चलू घर पर रहै छै तऽ कियो हेल्प करै एतय तऽ कीयो नैय बस ओ ड्यूटी पर चैल जाय छथिन और बौआ तऽ हमर माये लंग रहै छै बुच्ची छै ओ परेशान क के राख देैय या और ऊपर से घर क सबटा काम भऽ जाय छै
सही बात छै देखियो हमर प्रॉब्लम ठीक होय छै कि नैय पता नैय कैल से ई प्रॉब्लम हैटे नैय रहे छै
स्क्रीन शॉर्ट भेजलिये हम देखे छीयै की या प्रोब्लम हमरो -हमरो मतलब बू बुझल नै आबेै छेला फेरो बुझाय आयल तऽ देखलियै एना करल जाय
नैय स्कृनोशोट भेजलियै या करऽ के कोशिशो केलियै पर हं हेैटे नै रहल छै रीफ्रेश मारेै छैय फेर एक्सेप्ट भऽ जाय छै सब किछ भऽ जाय छै लेकिन ऐय स आगा काॅल करबेै ककरो तऽ होयते नैय छै की प्रोब्लम छैय
देख लेबै की बतबैया कनि
ओ देखै छियै ग्रुप मे ओना भेजलियै या देखियौ की कहै छथिन
ह
तऽ आहाँ के केयो बात करैयवला या कि नैय अपन नम्बर सेव कऽ लेब उएहपर हमरा करब कियकि हमरो नै अथी यए
कोनो बात नैय ग्रुपे मे एते आदमी छथिन सब स सब बात कऽ लेते और की
क कऽ के अपन अथी करऽ तऽ हमरो नै ने कियो बात करै वाला याएगो आहाँ
कोनो बात नैय पहचान आदमी के आदमी स बैन जाय छै से नै बुझे यै की
ह और की
ह कोनो बात नैय बात करब बात करऽ के की दैय छै लेकिन हमर प्रॉब्लम सॉल्व हेतै तकर बादे हेतै न
ह ह ओ तऽ भऽ जेऽत देखियौ ओकरा सब क
कैल्हो दिल्ली से केने छेलखिन एगो छलखिन केओ तऽ दिल्ली से केने छेलखिन तऽ बात भेलै पहिल कॉल हुनके एलै कहलखिन आहाँ के नव ऊपर मे देखाय देलक हम कऽ लेलो हम कहलियै कोनो बात नैय लेकिन हम कोशिश करी तऽ हमरा त काॅल कतै जेबे नेै करै छै कि प्रब्लम छै हमहूँ अखने फ्री भेलौ हेँ ई काम ताम कऽ के काम भऽ जाय छै ने घर के
हूँ
वयेह काम पूजा पाठ कऽ क काम -वाम कऽ क फ्रीे ये भेलियै या एखने
हमूँतऽ एखने सब किछ केलौ हेँ पाहुन ड्यूटी गेलखिन
आच्छा इह हो जाय छै ने तहन तऽ हसबेंड गेबे के लै बच्चा सब गेल ता अकेले आदमी रहै छै लेडीज
हँ
हँ ई ग्रुपमे मैसेज पर मैसेज आबि रहल छै छोट या बौआ नय
हुँ आहाँ केँ कते य कते साल कऽ
हमर तऽ एगो एगारह साल केँ भेलै एगो आठ साल केँ भेलै पैघ छै हमर
अच्छऽ हुँ हमरो बौआ तऽ मतलब नो साल आठ साल कऽ छै बच्चा सभे परेशान करै
तैयो जते बरैत तते आओर जिद्दी हम ई करबो करबो ई हेबे करते एनाहिते करिते छै हँ
तीन साल केँ छै बाप रे एते परेशान करैय पूछू नय बहुते जादा
बहुत एकर सब केँ जिद्द बहुत खराब रहै छै नऽ बच्चा सब केँ लेबू कड़बो तऽ कड़बो आ किछ कहियौ तऽ माइर दियौ तऽ ओहो कनि खराब लागै छै मारला केँ बाद मारलक तामस पर तऽ लोक माइरे दै छै लेकिन ओकर बाद कनि खराब लागै छै आओर फलहार भेलै य कि नय भेलै य
एखन किछो नय करे केँ ये बहुते मोन खराब लय उठैयो केँ हिम्मत नय यऽ
तऽ जबरदस्तीयो तबियत खराब यऽ तऽ जबरदस्ती किछ तऽ पी लिय एना मे आओर भऽ जायत बी पी लो बड्ड खराब चीज होइ छै कियाकि हमरो ई प्रॉब्लम यऽ तऽ बुझै छी
बहुते मतलब एहन भऽ जाइ यऽ नऽ जे लैत रहैय जे गिर जैब
हँ हँ बिलकुल उठै उठले नय होइ छै पड़ल रहू तऽ पड़ले रैह जाउ
आ तैय पर सँ बोखारो भऽ गेल तऽ ब्लड टेस्टस भेलै हँ रिपोर्ट एतै देखै छियै की सब एतै
हुँ ऑपरेशन नय करल यऽ से
मतलब भेल छलै हमर तऽ ऑपरेशन भेल छै नऽ मतलब बारा ऑपरेशन भऽ कऽ भेल छलै बुच्ची
बौआ दुनू भेल यऽ बड़े ऑपरेशन कऽ कऽ
तऽ नॉर्मले भऽ गेलै ई एकरा बेर मऽ भऽ गेलै
अच्छऽ हँ हमर तऽ दुनू नॉर्मले भेल छै हम ऑपरेशन करा लेलीयै दुनू बैआ नर्मले भेल छै हमर
हँ नीक होय छै दूए गो बच्चा ठीक होइ छै इहै दुनू कऽ
हम्मर हसबैंड जी तऽ एकेटा मे छ- छलखिन स्टॉप कने उ तऽ जबरदस्ती दोसर आबि गेले लिखलहा छलै
हमरा अपने मतलब बौआ भेलै कहलिय आउ हमरा नय कियाकी एहन दशा भऽ गेल छलाह हमर नॉर्मल भेल तहन तमे इहो हमरा नऽ मतलब पाँच साल केँ या तीन उ पाँंच साल केँ बौआ भेले तकर बाद ई भेले नय तऽ ओहो तऽ मिस्टेक से भऽ गेल नय तऽ हम नइ होबऽ दैत हमरा एहेन दसा भेल छला आब तैयो पेट खुलैेये गेल जकर डर
हमरो मिस्टेके सँ भेलै लेकिन ई कहै छलखिन हटबे लऽ लेकिन हमर साउस सब बजलखिन
हँ
तऽ कहलखिन नय आब आबि गेलै तऽ आबि गेलै
हँ जे भऽ जाइ छै जकरा आबयके रहत न तकरा किछो करैयौ ऐबे करत
तैयो दोसर भेलै लड़के भेलै हमरा कनि लड़कीके शौक छलए
हँ हमरो बहुते शौख छले जे हमरा पहिलुक बेरमे बौआ भेल ने हम कहलियै भगबान हमरा बेटीये दैतौं
उंम्म एगो बेटी रहबाक चाही एगो लड़का तऽ एगो लड़की। तऽ अहाँके जे दुनू ये अहाँके के तऽ दुनु ये हमरा नय ये हमरा दुनू बौये ये
हंँ कोनो बात नय पुतौ पुतहु एत न
हँ सही बात छै हँ वहेन करबै तऽ हेतै नय करबै तहन तऽ कोनो बाते नय छै कि दुनू तरफ से होइ छै ने
जेना हमर छियै घर मे बाप रे हमरा तऽ केओ देखैयो नय चाहैय
इह इएह बात हो जाइ छै ने दिक्कत दिक्कत हो जाइ छै ने।
बहुते भऽ जाइत छै ई अपन बेटी लोकके करैत छै तऽ अपन बेटी अपन बेटी। होइ छै आ दोसरके आबै छै से ओ पड़ाया आब ओने हमर मतलब एगो देवर छै ओकर बियाह भेलै। एलै हँ ओकरा लए जाम रहत हमरा देखैय हमर बाल बच्चा के आइ तक केओ कोड़ा मे ल के तेल लग गने हयत हम हॉस्पिटलमे छलहुँ तऽ देखैयो ले नय किओ एल
हुँ
किया फोन क के एकोर पूछत हँ मरि गेल की जिन्दा केओ एको बेर देखबो नय करै असगरे सभकिछु करि आ तै पर सँ घरो वला नय सुनत ओहो मए बाप बहिन जे कहतै सैहे।
हुँ हूँ इहे भऽ जाइ छै। साउस सभ सबके इएह दिक्कत होइ जाइ छै।
चलू सास ससुर जे करैत छै जे करैत छी मगर घरवला अहाँके बात सुनत ने हमर तऽ घरोवला नय सुनत।
हुँ हुँ होइते छै ओहि टाइममे नय सुनै छै माय बापके जे सुनैत छै तऽ हसबैंड नय सुनै छै।
तैयो अपना सबमे तऽ केनाहुके एडजेस्ट कऽ के रहय पड़ै चाहे अरजेस्ट करैत करैत यरि किये नय जे मगर अरजेस्टे
सही बात छै अपना सबमे तऽ इहे छै न। औरत के जिंदगी बहुत बेकार होइ छै।
किस्मते वाला के नीक घर मिलै छै हमर बहिन के जे मतलब एखन शादी भेलै हँ सकड़ीये लंग छै से एते नीक परिवार यऽ जे हमरो लए जान दैत रहैत छै। ओकर साउस नानी मतलब ओकर जे साउस हमर बहिनक से अपन मायके मे से ओकर माय के एकेगो बेटीये टा छलै कियो नय तऽ अपन बेटीये के ओत्ता बसा ले। के घर जमाइ बने क तऽ। एतेक बुढ़िया मतलब नानी हमरा लग मरैत रहत एखन मोन खराब छै से पचास बेर फोन करत जहाँ चलि जाउ ओतऽ बान्हिन लग ओ देखत तऽ हम कहलियै नय नानी हम ओतऽ चलि जेबै तऽ फेर ओकरा दिकत भऽ जेतै।
सही बात छै।
एहेन सुन्दर ओकर फैमिली छै आर हमरा तऽ कियो देख इये नय चाहै यऽ हमर घरमे एतैयो ननैद यऽ तऽ काइल खुना एडमिट छलहुँ से एक बेर पुछैयो लेऽ नय आयल जे हँ की भेलै नय भेलै
हँ हँ सही बात छै स्वार्थी छै दुनिया
अपनासँ नीक आन एखन ओ किरायेदार ऊपर बाली नय रहिता। हमरा लऽ कऽ हॉस्पिटल गेल अपन एक रती गो पाँच महीन कऽ ओकर बच्चा छै बे टा तकरा हॉस्पिटल मऽ हमरा लग मऽ छोइड़ कऽ तहन हमर बेटी कऽ लैय लऽ आयल। एते मतलब रोज एखन चारि पाच दिन सँ ओहै खाना बना कऽ दै हमरा हिम्मते नय होय यऽ उठै कऽ
सही बात छै
अब तऽ जे हमरा लऽ खड़ा रहतै तऽ हमहूँ तऽ ओकरा लऽ किछो हेतै तऽ हम तऽ हेबे करबै।
बिलकुल ओहै हेबाकेँ चाही ओहै होइते छैय अहाँ ले केओ ने केओ खरा भऽ ए जैत
उ भइए जाय छैय अपन से नीक आन बुजहै
हँ हँ ओहा होइते छै ओहै सब होइते छै
तहत तऽ बौआ सब इसकुल गेल हैत
हुँ हुँ इसकुल गेल